हेलो।
हँ।
हँ।
हँ टून्नी बाजैय।
बाजू-बाजू।
कि हाल चाल।
मस्त अहाँ बताउ।
की करै छियै।
किछु नहि बस बैसल छी।
माइर खेलहिये तू आय गे हूँ नानी कहै छेलखुन कि तु मारै माइर केलही ये बेलना लऽ कऽ।
हुं-हु नहि तऽ
आ ननुआं।
ननुआं गेलए जयनगर।
जयनगर केकरा साथे गे।
ई आरू पप्पाकेँ संगे।
के है।
आरूकेँ पप्पा।
अच्छा-अच्छा स्कुटीयेसँ।
ह्म्।
बन्हियां छौ।
हुं-ह। ह्म सभ ठीके ठाक ये
आंय
सब मस्त
ह्म्
हूँ
आओर की करै छें
आओर कुछो नहि आब जायब कनी इम्हर-उम्हर घुमब-फिरब मौसम मस्त छै तऽ कहीं-कहीं तऽ जैबे करबै आइ।
ओ साइकिल-इस कुटी चलाएल तऽ ऐबे नै करै छ‌उ तऽ कहां जेबहि।
आबैये हमरा।
है झुट्ठेकेँ।
हैं पप्पाकेँ मुजफ्फरपुर सँ दरभंगा लाएल छलियै। माय नै लाएल छियै विश्वाश नै भऽ रहल छै हुँ-हुँ हँ ठीके बात इ पुछियौ मम्मीसँ। नै ये बताहिन।
ठीके नै के देलकौ। नहि बादमें खायेंगे। नाइस।
तहन आओर सभ बढियां
ठीक ने य इ ऐप मे न अखन अहां के टास्क न‌इ मिलल न
ह छौके फोन करे के केना इछा
एखन अहाँके अहाँ फोन नहि कऽ सकैत छी अहाँके जोड़बायब नम्बर एखन खाली पइक अमाउंट चारि सओ सात सए
अच्छा
हमरो कहाँ करै छै फोन हमरो खाली इएह करै छै।
ओ
हम खाली बतिया क पाई कमाई छियै। ओ फोन क क पाई कमाई छैय। ममे
ह्म हू त अच्छा एखन प्रेरणा कर तहन भऽ सकै छैय एखन अपना से नहि क सकै छैय।
नहि एखन हमरो से नहि होइ छैय।
ह अच्छा बढ़िआ पहिने के काथी वाला काज नै करा देलियै ई की छैय ई बला हम मङगने रहियनि दै ल लए नहि तऽ एतऽ जुड़वाबै छैय जोड़ि दैय छैय।
अच्छा ठीक दैय छियै रूकू नहि ना काल्हि अयबे करबै
से क देबै आ लेकिन नहि जे जय टाइम मे आहान एबय ना ओकर की कहय छैय कय बजे स कय बजे तक रहय छैय हां लेकिन दुपहरिया में बंद के दय छैय छौ से फेरो नौ हँ तऽ सोनू भाइके छ हँ से रहै छैय ओ टाइम ओ यूनिवर्सिटी गेटे पर करै छैय काज ताहि दुआरे।
ठीक छैय।
हँ
अच्छा ओ कथी कहै कोन कंगाली मन्दिर ठीक अछि
हँ बी ए वला त छैय ने ह मंगने रहिय तऽ ओहि टाइमे लऽ केऽ नहि गेल छलनि ह नहि तऽ हम टुन्नीक के अथी करबै लए गेल छलियै इंटर वला तऽ ओहि मे कहलकै हमरा अथी दिय खालटा हम पता कऽ दै छी देख दै छी एहि ले नाम अय की नहि नहि जोड़ल हैत तऽ जोड़ि देब।
ठीक छैय रूकू दैय छी तैन
ह्म
आँ
हँ उएह बात ताहि दुआरे
माँओ के जोड़लियै देख माँ के की भेले माओ तऽ तनकोल बतिे लेलते
अच्छा दीदी कोन अ छै पप्पा वला पर
हँ
दीदी कोन बला पर पप्पा वला पर
ह कहाँ जाइ छी कोन अच्छा हँ य खराब
ह दीदी प्पा वला मोबाइल पर जुड़लियै हैँ
हँ तऽ पप्पे के नम्बर से जरूरत है
हू हू
देख छ म लै के एकद कर
ह एना दीदी के अपन आबि जाइ छै ने ताहिमे अथी कऽ देबनि से बात
ओकरो कलियए मैसज कतै तहन ने
नहि तऽ दीदीके आबि जाइ छै ने तऽ दीदी अपन ओहिमे खोलि लेथिन से बात कहलहुँ हँ
हू
हँ दीदी अपन सीम लगा कऽ अपन चालू कऽ लेथिन से बात ओहिमे
ह्म नमीन क चोटलै छै आँ ओ माँमे न जुटले
ह्म ओर चाय नाश्ता कऽ लेलियै हँ
आ बनै
अच्छा बहि नहि रहलैए
हू
ह्म हमरा तऽ पता रहे अहाँ आइए काल्हि मे आबय बलाा छलिय
अरे हमर मीटिंग चलै आ हमर मीटिंग रहैय अभी हमर मीटिंग रहै अभी
अच्छा
अखने तऽ मीटिंग से निकललियै या
ह्म ह्म नहि चलू सइन दिन जााकिया
हँ राइतिमे
ह्म ह्म ह आ
कि भेलऐ दस मिनट बतिया रहै छै एक कल पे हँ
च
हम अभी
आँ एखन पाँच मिनट भेलै न
ले जाए आाक्य नहि से चले
ओर दीदी सब की करैत छथिन प्रेरणा की करैत छथि दीदी की करैत छथि
ओ चाय बनबय माँ बाहर घुमय अछि
पटा छै तऽ केदारनाथ नहि जत क होतन भ
हँ आ क त
ह्म बारिशमे कतऽ जेथिन ओस सब एलखिन य
पता ने कहाँ ह उस सब
संगी संग
ह नहि देखलियै
नहि्जंग ओ शनी सब ह दार्जिलिंगसन मौसम सही छै दार्जिलिंगो जाइ छै लोक नीक छैक
होक छै
छोटका केँ खूब मन लागय गैया
हू बात कर
एकदम रहैय
मरे मत पुछुछोड़बे नहि करैत छैक त
हँ
हू क हाछोड़े जेतै
अच्छा दीदी सबकेँ
हँ
सभकेँ पकड़ने रहैय
हँ ए पे एक दू कलर त तब जोड़तौ हू
हँ सबकेँ पकड़ने रहिए से बात
कि भेल
कलहुँ हां जे छोटका सबकेँ पकड़ने रहैए से बात
हँ आरामसँ
ह ह हँ चलू बढ़िआँ हए
रेनुका जयनगर गेलय हांँ
हँ आबैय या आब जायत
घुमय लेल
मिथिला हाट
किमहर छै रे
हमरे छै न
जयनगरमे हय की मिथिला हाट
ह जयनगर से पीछे छै ने सकरी सबसँ मतलब अहाँके अथि जाइ छै ने ई अत गेल छै विदेश महादेव गेल छियै बिदेश्वर गेल छियै
नहि
हँ बिदेश्वर महादेव छथिन ओतयसँ कमे दूर छै
अच्छा
ह्म ह विदेश्वर महादेवस त‌ए दुआरे हमसब गेल रही न उनतीस तारीखके रौशन भाईजी के मैरेज डे दिना विदेश्वर
हू
ह बस ओतै गेल रहियइ रहे मंगरौनी जायके लेकिन चलि गेलियै विदेश्वर कहलखिन चल विदेशरे घुमि आबै छी
उ काँ हय फेर
ओ छै मधुबनीके मधुबनीस दू तीन किलोमीटर अन्दर छै आ ओहो नीक छै
हमरा छ सौ सोलह हमर छ सौ सोलह रू
हँ एकन पर
हँ आय प्याजो ला देलीय माँ के खरीदके ई हमरा हँ त
अच्छ
चौसठ सौ रुपैआ रहै एक सौ बिरानबे रू प्याजो ला देेलिय
हँ ह्म बढ़िआ अइ न
काल्हि राति में
उँ
त फायदा की मैथिली भाषाके परचार
जते बतियैया तते अथी होइत जायत
हँ जितना बतियौ उतना पाइ ऐत
ह्म ठीक छैक आदमी छ अपन एहि पर बतियैत रहब अपन हाँ सब खोइल ला
केँ
कहले सब चालू क लय से बात
ह्म हू कथी करैत छी ह्म इधर आओ ओ बाहर नहि जाइत के नहि त आलू सब फेकैत जे छैक जे पानी सूसू क देलकय पानी खाली आइप भ ग ने ठीक हूं आँय
बढ़िया छई ओकरो
हँअ्
ह जे एते दिन अपना अथी कर
हूंअ्
आलू तऽ पूरा रोड पर तन फेकैत हेतय ओ ओमहरे राखल हेतय कि घरमे हूंअ् एखन सब तऽ बाहर मे बच्चा सब हे तऽ ने जाय दैत एखन तऽ सब बच्चा बाहर मे हेतय तऽ किया ने जाय दैत छियैक खेल